हेलो
हँ यौ
जी राधे राधे जय मिथिला
जय श्री राम जय कृष्णा
कहियौ
की हाल समाचार छै
ठीक छै
ओ एखन ड्यूटीए पर छियै कि चलि एलहुँ
नहि ड्यूटी बस तऽ आबि गेलहुँ छए बजे आबि जाइ छियै
अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ आबि जाइ छीये छए बजे
हँ छ बजे आबि जाइ छियै तखन
बारिश आमहरो होइ छै की
नहि कहाँ पर होइ छै बारिश इमर तऽ साफ बारिश भेल छलै दू तीन दिन तीन दिन पहिने भेल छलै कनी मनी भेल छलै हँ लेकिन ओहन बारिश नहि होइ छै
ओ
जे जे होयबाक चाही तेहन बारिश नहि होइ छै हू
हँ उम्हर तऽ आया नगर सब दिस चाहे ओ गुड़गाँव सब दिस तऽ बारिश ओना तऽ नहिय होइ छै होय छै तऽ जामो बेसी पानी के अथी लागि जाइ छै
हँ हँ रोडपर पानि लागि जाइ छै अंडर पास सभमे पानि लागि जाइ छै ताहिसँ कि ताहिसँ की हो ट्रैफिक जाम ज्यादा भऽ जाइ छै वएह दुआरे आ लोक सबके दिक्कतो होइ छै आब आबै जाइमे लोक सबके दिक्कत होइ छै
हँ हँ हँ जल जमाव के समस्या जे छै से उमहर रहैत छै
जल जमावके समस्या भऽ जाय छै ह
आ
समस्या रहै छै जे बरसातमे कनि दिक्कत भइए जाइ छै जँ वर्षा भेल खूब भेल तऽ दिक्कत भइए जाइ छै लोककेँ दिक्कत भएए जाइ छै लोकके
आ तहन भले नश्ता पानी
हँ भऽ गेलै नास्ता पानि भऽ गेलै ड्यूटी से जखन आबे एयलाक के बाद नास्ता पानी भए जाइ छै ताहिके बाद आइ फोन नम्बर ताके छलहुँ फोन नम्बर ओमेसँ ककरा लिअ नहि लिअ उएह फोन ताकै छलहुँ ताहिके बाद अहींके फेर फोन केलहुँ
ओ
तऽ एहि बीचमे ककरो आओर फोन नहि केलियैए कि
नहि हम हम नहि कने छियै एतऽ आया नगरसँ एक आदमीके नम्बर दिेलियै ओहिमे लेकिन ओ ओहो ड्यूटी ओहो ड्यूटी चलि जाइ छथि ताहिके बाद साँझके आबै छथि लेटसँ आबै छथि लेटसँ आबै छथि तऽ हुनको टाइम नहि भेलेटनि जे बात ओहो जॉब करै छथि नऽ
अच्छा
हँ जॉब करैत छै तऽ लेटसँ आबैत छै ताहि दुआरे हुनको टाइम नहि भेटलनि ताहि दुआरे कहलथि जे फोने नहि उठेलथि तऽ कहता की
ओ
हँ इएह बात छलैय
तऽ दुनू गोटे तऽ मतलब एके ठाम रहैत हेबै तऽ भेँट घाँट भेल अछि कि नहि
हँ भेट घाट सभकिछु भेल छै तऽ
ओ नहि किया तऽ शहर मे तऽ एक बिल्डिंग मे रहैत छै तैयो नहि मुलाकात होइत रहै छै जल्दी
हँ से बात तऽ छै लेकिन हमरासभके भरि गात छै हमरासभके जे मैथिल समाज जतेक छि यैतय सबके भेंट गाँट त होइते भेट घाँट सब भेल रहै छै खाना बजौड़ सब भेल रहल छै सब भेल पहिनए भऽ गेल रहै छै
ओ
हँ हमरा सभके तऽ ई सब के नेय दिक्कत छै
तऽ हुनका जे छै से ड्यूटीपर सँ मने कए बजे छुट्टी भऽ जाइत छै हुनका
हुनक छओ बजे छुटी हो छनि आ हुनका ओ ओ आबै छथिऽ अहाँके ट्रैफिक आए आबै छथि तऽ ओ अहाँके कन्भेन्सन हुनका अपन नहि छै ने दूसरे कन्वेंस से ऑटो से ऐलैथ च ऑटो से ऐलैथ हुनका दू तीन टा कन्वेन्स लिअ पड़ैत छैन
ओ तहन तऽ लेट भऽ जाइतेे आठ साढ़े आठ बजे तक तऽ
हँ घरे पहुँचैत छैथ
ताहि दुआरे बहुत लेट भऽइ छनि हुनका तऽ फोनो नहि उठेलनि जल्दी ओ
हँ हँ हँ
हँ तऽ कहलिए हिनकासँ हिनका
से गप नहि भ सकतय आए
तऽ कैएटा मने पूरा भऽ गेल अछि अहाँके तीन टा
हँ ती ई तेसर भऽ रहल छै
अच्छा ई तेसर छै नाए
हँ
ओ ग्रुप में देखने छलियै एक आदमी के चौबीस सौ सतहत्तर रुपआ आयल छै
हँ देखलियै हमहूँ ओ केओ महिला हू महिला छथिन तिनका आयल छनि
हँ हँ हँ
हँ देखलियै हन ओ देखलियै हम
बढ़िआँ केलखिन ने जे ग्रुप मे दऽ देलखिन अपन ओहो ओकरो देख कऽ लोक सभ के जे हेतै से जकड़रा नहियो इच्छा हेतै
हँ ओहो जे छै से मन कनि मनोबल बढ़ि जाइ छै
हँ मनोबल बढ़ि जाइत छै आ इच्छा ओकरा हेबे करतै जे हमहूँ हमहूँ करब कॉल
हँ हँ हँ
ओहिओ किछ से किछ ओ करबे करतै ताहि दुआरे बहुत आदमीके इच्छा हेबे करतै
हमहुँ किछ नहि किछ जे छै से कोनो कमी जहन हमरा नजर आयल तऽ ओहो टाइप कऽ केऽ हम लिख देलहुँ ग्रुपमे हमरो टास्क जे छै से तीस गो एम्हरसँ करयवला पूरा भऽ गेल छै
हँ
आब हम केओ ककरो कऽ नहि सकैत छियै आब दोसरे गोटे हमरा करथिन सेह हेतै
हँ अच्छा
हँ से तऽ ठीके बात छियै हँ ती तीसटा मे केए दिन लागल समय
लागल हमरा लगभग मोटा मोटी तीन दिन तऽ लागिये गेल
हँ
तीन दिन बुझियौ ने पूरा पूरी लागि गेल
हँ तीन दिन मे टास्क पूरा भऽ गेल
हँ तऽ हम चूँकि ओहि पर जे छै से एकदम टूटि पड़लियै जे हमरा करबाक अछि हम कहियए देबै
हँ तखने होइ छै तखन हँ तखने खत्मो भऽ जाए छै टास्क जखन पूरा भऽ गेल तखने बुझियौ जे होइ छै,
ह तऽ तै दुआरे जे छै से हम
हँ
अपन नॉर्मले गप-सप तऽ करबाक रहै छै, कोनो विशेष तऽ एहन अथि छै नइॅं तऽ बस जेहे जे जाहि काजमे रहल ओहि काजेसे सम्बन्धित किछु-किछु पुछलहुँ
हँ
ह किछु-किछु, ह जे जै चीजमे रहल ओहि चीजसँ रिलेटेड कोनो-कोनो चीज पुछलहुँ ओ अहाँ जेना ओकर जवाब देलियै फेर ओहिमे सॅं किछ हमहूँ प्रश्न ढूॅंढिककऽ अहाँसँ पूछि लेलहुँ।
हँ हँ से तऽ सही बात छै।
तॅं तहिना अहूँ जे छै से हमरो सभ किछु-किछु पूछू तऽ फेर हमहूँ उतर देब तऽ अहिना कऽ कऽ पुरि जाइत छै
हँ
हँ, हँ
से, से तऽ सही बात छै! तखन, तखन तऽ अहाँके भइये गेल पूरा
हँ, हमर तऽ जे छै से, एम्हर सभवला एम्हर करयवला टास्क हमर पूरा भऽ गेल।
अच्छा कए आदमीसे बात केयने छलियै अहाँ?
हम कयने छलहुँ लगभग छ्हसे- छओ सात आदमी छओ सात मतलब छओ आदमीसे बुझियौ ने बात केयने छलहुँ हम।
अच्छा सब जा अच्छा इहे ग्रुप मे सॅं लऽ कऽ?
आदमी जान पहचान वला आ तीन आदमी ग्रुपमे सॅं
अच्छा,
हँ
ठीक यए तहन तऽ भैये गेल अहाँकेॅं बात, तीस टाके बात तऽ पेमेन्ट अयबे करत।
आब देखियौ केना की होइ छै?
हूँ,
हुनका जे जे स्क्रीन-शॉट मानने छथिन ओहिमे, डालने छथिन ग्रुपमे हुनका एगारहे तारीखके मिल चुकल छै।
हँ तऽ हेबो करतै तऽ कोनो भारी बात नहि छै, भेलो हेतै भैयओ सकैए हम सभ तऽ पइ- हँ हम सभ तऽ पहिल बेर कऽ रहल छी तै दुआरे लागैए बुझना जाइए जे बहुत भारी छै! लेकिन केनहार, एक केनिहार बहुत छै, एकसँ एक करैवला सभ छै ताहि दुआरे
करयवला सब छै, हँ, हँ हँ कोनो भारी बात नहि छै, अच्छा तहन ओम्हर, अथी सबके कथी कहैत छै अच्छा जेना अहाँ ब्लड बैंकसँ रिलेटेड काज सभ करै छियै तऽ मतलब
जै कम्पनीसँ जुड़लियै ओहि कम्पनीसँ हमेशाके लेल जुड़ल छियै कि चेंजो, चेंजो कयने छी अहाँ सभ?
नहि पहिने चेंज करने छलियै, तकरा बाद जे एहि कम्पनीमे जुड़लियै नओ साल भए गेलै, नओ साल सालसे नहि कोनो चेंज केलियैहेॅं।
अच्छा
हँ आब चेंज नहि कर चाहै छियै कारण जे नौ सालमे हँ बीचमे एक बेर कनि मोनो खराब भऽ गेल छलए तऽ अहाँक कम्पनी मदति कयने छलय खूब मदति कयलक ताहि दुआरे आब हँ नीक हइ ताहि दुआरे आब चेंज नहि करबै आब
ओ हूंम्म
ह्मँ आब जे हेतै आगाँ से बुझल जेतै लेकिन चेंज करय वाली कोनो मानसिकता नहि छै एहन की चेंजे
हँ चेंज तऽ ओहिठमा होइ छै ने जहन अहाँके मन मुताबिक जे छै से मानदे देत तऽ नहि दैत रहल तहन फेर अहाँके इच्छा नहि भेल रहके फेर छोड़ि देलहुँ
हँ सही बात छै
हँ जहन एतै ई सभचीजके पूर्ति भइए रहल छै तऽ फेर दोसर ठमा किये माथा लगायब
हँ या जे या किछु गड़बड़ी भेलै काज ताजमे किछु गड़बड़ी भेलै तखने टा लोक चेंज करबय चाहैए नहि तऽ केओ चेंज नहि करय चाहै छै आइ काल्हि आओ प्राइभेट जॉब बुझि जे सेे ओनाहियो मुश्किल छै
हँ हँ सही गप्प
हँ ताहि दुआरे आइ काल्हि कोनो चेंज करैके प्रश्ने नहि उठै छै जे जतऽ छै ततहि बढ़ियाँ अपन छै
हँ हँ हँ
हँ सही बात छियै
चलू अपना सब कमसँ कम एहि ग्रुपोके माध्यमसँ कार्य आपके माध्यमसँ जुड़लहुँ तऽ
हँ जुड़लहुँ सेेष तऽ भेल जे अहींटासँ हम एखन तक बात कऽ रहल छी नहि तऽ ग्रुपमे आओर हम ककरोसँ ककरोसँ नहि बातचीत केलहुँ हन हमरा जानो पहचान के नहि छथि एक आदमीे काल्हिखुना जोड़बो केलहुँ तऽ हुनकासँ गपे नहि भऽ रहल यऽ नहि तऽ हम सोचै छलियै जे हिनकासँ गप्प भऽ जायतै पा चारि पाँच टा तऽ ओहिना भऽ जायत हिनकासँ ओ लिखै छथि हमसभ ग्रुपर छियै एत एतय आया नगरके ग्रुप बनेने छियै ओहि ग्रुपपर छथि ओहो छथि हमहूँ छी तऽ ओ लिखैत रहै छथि खूब लिखैत रहै छथि ओ ताहि दुआरे ताहि दुआरे सोचलहुँ जे हिनकासँ जे करब तऽ जल्दी जल्दी भ जातरो हमरो टास्क भऽ जायत फाइनल लेकिन ओ लेकिन ओ करबे नहि करत से
हँ व्यस्तता रहैत हेतैन
हँ हँ बिजी बेसी रहैत छथि तँ नहि केलथि हे
ओ अच्छा ओहि ठाम रहै छी तऽ अहाँ सब रेंट पर रहे छी कि अपन छियै खरीदने
नहि ने अपन अपन लेने छी अपन घर तर बनेने छी अपन जमीन लेने छी जमीन लऽ केऽ मकान सब बनेने छियै अपन
अच्छा अच्छा सौ गज कि पचास गज तेना
जे गलीमे रहै छियै एहि गलीमे बेसी मैथिलीये छथि जे गलीमे हमसभ छियै नाइन्टी एट परसेन्ट मैथिली छथि
ओ अच्छा ओम्हरके साठि गज अपन सभके एम्हरके कट्ठामे कतेक होइत हेतै
कट्ठामे एतय करीब करीब डेढ़ सए गजके होइ छै अहाँके एक कट्ठा होइ छै
अच्छा डेढ़ सए गज मतलब एक कठ्ठा
एक कठ्ठा भेल हँ
तऽ माने की पन्द्रह चौका साठि
हू
यानििकि अहाँके जे छै से दू चौका आठ आठ धूुर जमीन भेल लगभग ज नहि एहिहि से बेसीए भेल नहिँ आठ धूर जमीन भेल
आठ हँ आठसँ दस धूर बेसीसँ बेसी दस धूर जमीन रखियौ दस घूर जमीन रखीहए तऽ हू
हँ तब तऽ ठीके छै लोकके देखै छियै आइ काल्हि शहर मे चारि धूर मे जमीन मऽ घर बनि जाइ छै
हँ एतय एतय जमीन महग छै ने एतय बहुत महगा सऽ जमीन जमीनके महगाइ बहुत ज्यदा छै अतय